हलो- हलो
हैलो
हैलो
हैलो
जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल- जय झूलेलाल।
ॿियो कहिड़ो हाल थव, जय झूलेलाल। बढ़िया, किथां पिया ॻाल्हायो, किथां पिया ॻाल्हायो भेंण?
पुर, जयपुर।
अच्छा, जयपुर मां पिया ॻाल
हा।
हुं ॿियो, कहिड़ो हाल?
हलायो
असां रायपुर मां।
रायपुर मां अच्छा, त रायपुर में छा फेमस आहे खादे में।
खादे में इह्येई शयूं आहिन न अॼुकल्ह, जेका ॿार खाइनि ता।
अच्छा।
के, घर जूं शयूं था, पुछो या ॿाहिरिं?
घर ज्यूं सिंधी शयूं।
हा उते त दाल पकवान सुठा।
अच्छा।
छोला हा दाल पकवान ॾाढा।
अच्छा -अच्छा
हा ॿियो, उतां जो जयपुर में छाहे फेवरेट?
ही सभई हिनि कचोरियूं अहिनि समोसा आहिनि। दाल पकवान आहिनि, छोला भटूरा आहिनि सभु फेमस आ हिते।
अच्छा, सुठा मिलंदा इन।
हे ते जयपुर में सिंधी चांवर कढ़ी, पंहिंजे सिंधियुनि जी ठहिलूं। सभु मिलंदियूं आहिनि।
अच्छा ह-ह-ह-ह अच्छा-अच्छा। घर में ॿि ठाईदा हूंदव न तान?
हा
अच्छा-अच्छा ॿयो सत्संग-वत्संग वेंदा आयो।
हा वेंदा आयूं न।
अच्छा केड़े सत्संग वेदा आयो?
असां झूलेलाल पंथी आयूं।
अच्छा झूलेलाल ॼ अच्छा अच्छा। त झूलेलाल ॼो हूंदो गुरद्वारा आसे पासे।
हा झूलेलाल ॼो आये सतनाम साखी ॼो आ गुरुद्वारो ॿ आये।
अच्छा किथे अच्छा-अच्छा किथे रहंदा आयो तां जयपुर।
जयपुर में असां रहंदा आयूं आदर्श नगर।
अच्छा आर्दश नगर हा असांजी भेण ॿि रहंदी आ हुते। जयपुर द मालवी नगर।
हलो
हलो!
हलो!
हलो-हलो
हा
चयांति असांजी भेण ॿि रहंदी आ हिते।
अच्छा-अच्छा
हा मालवीय नगर में रहंदी आ।
अच्छा हा ॾाढा सारा सिंधी रहंदा आयन जयपुर में।
अच्छा-अच्छा हा आर्दश में ॿि हूंदा।
हा ॾाढा सारा आयन आदर्श नगर में ॿि आयन। मालवीय नगर में ॿि आयन।
हा-ह-हा-हा।
राजा पार्क में आयन।
अच्छा-अच्छा, अलॻ-अलॻ कॉलोनी हूंदयूं।
हा सिंधी कॉलोनी ॿि आहे ईअं त जयपुर में प्रताप नगर में ॿियन जॻहन ते ॿि आये। ॼी सिंधी-सिंधी रहंदा आयन कमेटी।
अच्छा-अच्छा, अच्छा ॿार घणा तव तांखे।
न मां शादीशुदा कोन आयां।
अच्छा अनमैरड आयो? अच्छा-अच्छा पढ़ंदा आयो।
हा
अच्छा छा ता कयो?
बी ए पी कया मां त।
अच्छा-अच्छा बी ए सेकेंड ईयर त फाइनल।
फाइनल
अच्छा-अच्छा अच्छा केड़ो सब्जेक्ट खयो तव इयो आर्ट्स।
हा
अच्छा! अच्छा ॿियो रायपुर आया आहियो कॾहिं घुमणु?
हम
न, अच्छा।
न
अच्छा अच्छा हा
एतिरो परते कढे कोन विया आहिन।
न! अच्छा- अचछा अच्छा अचो कॾहिं घुमण!
ईंदासीं। छा फेमस आह्रा यपुर में घुमण लाइ?
इअ ई आहे न अॼकल्ह मॉल वॉल, स्टील प्लान त ॿुधो हूंदो न। भिलाई में आ, किताबनि में बि पढ़ियो आ।
अच्छा! न रायपुर में कुझु घुमण जी जॻह आहे फेमस?
मंदिर गुरुद्वारा ई आहिन।
अच्छा
हा हा ॿियो ज
ह छा?
हलो जयपुर में छा आहे घुमण लाए?
जयपुर में त ॾाढो सारी जॻहूं आहिन।
अच्छा- अचछा!
जलमहल आहे, नाहरगढ़ आहे, आमेर आहे! सिटी पैलेस आहे, ॾाढी सारी जॻहियूं आहिनि।
अच्छा! ह, उजो नालो ई पिंक सिटी आहे जयपुर जो।
ह हा! हा!
जयपुर आया त आहियूं असा, ईंदा रहंदा आहियूं भेण वटि हिकु ॿ दफ़ा।
अच्छा-अचछा!
हा त बेल कोन ॿियो! घर में केरु केरु अथव मम्मी पापा?
हा, ममी, पापा, वॾो भाउ।
अच्छा! भाउ जी शादी थी वई थव?
न!
अच्छा, अनमैरिड आहियो ॿई!
मा त अनमैरिड आयां‌
अच्छा अंए भाउ?
भाउ ॼी थी वई।
थी वई, भाॼाई अथव?
हा!
अच्छ-अच्छा! हा छा कंदो तव, जॉब कंदो बिज़नस?
हा उ जॉब उह बिज़नेस कंदो आहे।
अचछा बिज़निस, अच्छा अच्छा!
हा
अच्छा! भाजाई कहिड़े शहर जी अथव?
छा?
चओ थी भाॼाई कहिड़े शहर जी त?
दिल्लीअ जी, दिल्लीअ जी
अच्छा! दिल्ली जी तव। अच्छा! अचछा!
छा?
ॿियो भाइट, चव थी भाइट वाइट अथव भाइट -भाइटी?
भाइटी आ। भाइटी, भाइटी
अच्छा! अच्छा! सही आहे न,, ॿारनि सां त सुठो लॻंदो आहे न घर
हा!
हाणे वॾी थिए त उह हुनखे बि सिंधी सेखारियूंस।
अच्छा! घणे साल जी आ?
इनर त टई पंज उन जी महीने जी।
अच्छा! अच्छा! अञा त नंढी आहे, साल खां पोइ हा शुरूअ खां सिंधी सेखारींदव त सिंधी सिखंदी।
हा न,, अॼुकल्ह भई केरु ॻाल्हाए कोन थो न सिंधी सिंधी ॻाल्हाइणु त खपे न। पाण आहियूं सिंधी, सिंधी त ॻाल्हाइणी ई खपे।
हा! पंहिंजी भाषा त ॻाल्हाइणु खपिजे न।
हा! पाण सिंधी न ॻाल्हाईंदासीं ॿियो केरु ॻाल्हाईंदो। हा! तॾहिं त अॼकल्ह सिंधी मां ॿार परढ़ते प थियन।
हा! सईी आ बी काष्ट प पिया वणन।
छा?
सिंधी भाषा ॻाल्हाइनि,, चवां थी सिंधी भाषा ॻाल्हाइनि घटि था ॿ भाषाऊं पिया ॻाल्हाइन।
हा सिंधी ॻाल्हाइण में बि माण्हुनि खे शर्म अचे।
पंजनि ईअं था न अॼुकल्ह ॿाहिरि था वञनि पढ़ण ॿार।
हा
त पोइ घट था ॻाल्हाइनि सिंधी।
हा उह त आहे।
व त लेकिन पंहिंजी भाषा अचणु ज़रूरी खपे।
हा उह त आहे। पंहिंजी मातृभाषा त सिंधी आहे त सिंधी त ॻाल्हाइण ई खपे।
सही ॻाल्हि आहे हुनखे पहिरीं महेतव डॾिजे न।
हा
ॿियो तव्हांखे रो रोटीअ में छा पसंदि अथव सिंधीअ में?
मां त सभु खाईंदी आहियां मूंखे दाल चांवर ॾाढा पसंदि आहिन।
अच्छा।
हा,
अचछा, अचछा बाक़ी उआ अचछा अचछा
हा,
सुंदर, अच्छा अच्छा ॿाहिर जो बि खाईंदा।
हा सभु।
अच्छा- अच्छा,
फास्ट फूड त भई सभी था खाइनि अॼुकल्ह।
ह कंहिंखे वधीक वणंदो आहे कंहिंखे घटि।
हा
लेकिन अॼकल्ह वणे सभिनि खे ॿाहिरो वधीक थो।
हा उ त आहे
हा वरी बि घर जा दाल चांवर खाओ था वॾी ॻाल्हि आहे।
हा न न सुठा लॻंदा आहिनि।
अच्छा
लाइट वेट थींदा आहिनि हा ॿ ट। कोन पसंदि आहिनि भाॼियूं जीअं सुवाझड़ो थी वियो।
अच्छा,
बिह थी विया।
अच्छा -अच्छा इए अच्छा -अच्छा। छ बाक़ी ॿियूं भाॼियूं खावस।
हा,
सही आहे भाॼियूं बि त खाइण ज़रूरी आहे त थोरी त।
अभ भाजि़न में ई त ताकत मिलंदी।
ह होई त हिननि में थोड्न फालतु कुझु ताकत आहे।
शाम जो पर भूख लॻे थी त जेॾीमहिल पंहिंजे सिंधिययुनि में रोटी खाऊं लेट पोइ ईअं ई थींदो आहे।
सही ॻाल्हि आहे त तेसि ताईं उहो थी थो वञे नाशतो।
ॿाहिरि जो खपे।
हू हा देर सा खाईदा आयो तव्हा रोटी?
हा नवे अठ नव थी वेदा आहिन असाखे। अठ नवे बजे त सिंधी उह ई खाईदां आहिन रोटियू।
हा हा एतरो त थी थो वञे।
हुन खा पहरी त छा खाईंदा ॾीह मे ॿ टे बजे त रोटी खाईदा ई आहिनि सभु।
अच्छा,
हा यारहे ॿारहे नाश्तो करन भई ॿी टी बजे रोटी रोटी खाइन पोइ रात जो त ॾह अठ नव ॾह त थी वेदा आहिन।
हा सही ॻाल्ह आ ॿी अढाई वजे खा त वरी कभी कोन थी लॻे ऐॾी सवेल
उहो ई त
चवनि था अॼुकल्ह जल्दी खाई छॾयो रोटी।
हा मननि किथे था केर?
उहो ई त सते बजे त चव निंड मां उथदा त चवंदा खी यो असा वञूं था ॿाहिर चक्कर लगायण।
हा।
उहो ई त एॾी सवेल खाइन किथे ता ॿार रोटी।
हा सही ॻाल्हि आ।
पोए बस खाइजन त पो देर थी थी वञेनि रोटीअ में।
हा। ॿियो?
ॿियो सभु बढ़िया।
तांजा, तव्हां छा कंदा आयो कमु?
मां त हाउस वाइफ आहियां।
अच्छा।